नमस्कार कोना छी
कार बढ़िआं छी अहा सुोनाइ सब कुशल मंगल
हँ भगवान कृपा सभ ठीक अछि बहुत दिन बाद भेट भेल
सही कहल हू आइ काल सब अपन अपन काम काजमे एताक व्यस्त भऽ जाइत अछि जे भेट घाट कम भर गेल अछि
ई तऽ सत्य वात बा छी अहाँ की परिवार मे सब कोना छथि
सभ नीक छथि बाबूजी अब थोड़ा बहुत आराम करैत छथि छोटा भाइ कॉलेजमे पढ़ैत अछि अहाँ घरपर सभ कुशल
हँ हमर माता पिता स्वस्थ छथिथी बहिनेके पढ़ाइ सेहो नीक चलि रहल अछि
बहुत बढ़िआँ आइ काल्हि पढ़ाइपर विशेष ध्यान देब आवश्यक अछि
अवश्य प्रतियोगिता बहुत बढ़ि गेल अछि खाली डिग्रीसँ काज नहि चलत अछि
सही कहलहू कौशल विकास सेहो जरूरी अछि कम्प्यूटर अंग्रेजी अव्याववहारिक ज्ञान सभक आवश्यकता अछि
अहाँके अनुभव की कहत अछि शहरमे रोजगार स्थिति कोना अछि
अवसर तऽ अछि मुदा प्रति प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन अछि जे व्यक्ति निरन्तर सीखैत रहैत अछि ओहि के सफलता भेटाइत अछि
हमरो एहन लागै अछि बहुत युवा सरकारी नौकरी के तैयारी करत अछि
हँ मुदा क्षेत्रमे सेहो नीक अवसर उपलब्ध अछि
गामक युवा लेकिन के एहि विषय मे जानकारी कम रहैत अछि
एकदम सही करियर मार्गदर्शक अभाव अछि
यदि स्कुल स्तरसँ मार्गदर्शन भेटाए तऽ स्थिति बेहतर हो सकैत अछि
निश्चय शिक्षाक लोकान सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत छथि की
खेतीके स्थिति कोना अछि एहि व वर्षा समय पर भेल
प्रारंभ मे थोड़े समय समस्या छल मुदा बादमे वर्षा ठीक भेल धानाक फसल नीक देखाइत अछि
ई सुनी खुशी भेल किसाननका मेनहत सफल होय ई आवश्यक अछि
आंय किसानके जीवन आसान नहि होइत अछि
हूँ
लागात बढ़ि रहल अछि मुदा आमदनी ओहि अनुपातमे नहि बढ़ैत अछि
एहि कारण बहुत युवा खेती छोड़ी शहर के दिशा जा रहल छथि
मुदा आधुनिक खेती अपनायल जाय तऽ लाभ बढ़ि सकैत अछि
सही बात सही बात सीब सिचाई बहुत बेहतर सिंचाइ आ वैज्ञानिक सलाह उपयोगी होइत अछि
सरकार सेहो विभिन्न विभिन्न योजना चलाय पते अछि
हँ सरकार सेहो विभिन्न योजना चलावत अछि मुदा बहुत ल लोकिनके योजना सम्बन्धी जानकारी नहि रहत अछि
जागरूकता कार्यक्रम बढ़ायल जाय तऽ लाभ भेटत
हँ एकदम जागरूकता कार्यक्रम बढ़ायल जाय तबे लाभ भेटाइ अछि
गाममे सड़क आ बिजलीक स्थिति आब काफी सुधार रहल अछि
हँ दस वर्ष पहिने जकर कल्पना कठिन छल ओ आब वास्त ता बनि रहल अछि बहुत सुधार भेल अछि गामे के सड़क बिजली कि स्थिति
इंटरनेट सेहो बहुत उपयोगी सिद्ध भेल अछि अहाँक इंटरनेट यूज करैत अछि
हँ इंटरनेट से बहुत उपयोगी सिद्ध भेल विद्यार्थी लोकनि के ऑनलाइन पढ़ाइ करि सकैत अछि
ह्म व्यवसाय करनिहार लोकनि सेहो लाभ उठा रहल छथि
हँ डिजिटल भुगतान से बहु बहुत सुविधा भेल अछि
हाँ हाँ लाइन काज सेहो करैत छी
हँ थोड़ा बहुत बैंकिंग बिल भुगतान दस्तावेजक काज ऑनलाइन करत अछी
समयके बचत होइत त छी ऑनलाइन
बिलकुल समय के बचत होइत अछि ओन पानिसे ढेर ढेर मुनाफा होइत अछि
बिलकुल गामक युवक खेलकूद प्रति रुचि कोना अछि
बढ़ि रहल अछि क्रिकेट फुटबल आ कबड्डी लोकोकप्रिय अछि बाँकीसभ तऽ गांवके स्थिति जानै छी
खेलअस स्वास्थ्य नीक रहैत अछि जब खेलयसँ स्वास्थ्य एकदम ठीक रहल छै
बिलकुल आ अनुशासन सेहो विकसित होइत अछि बिना अनुशाशनके न सही होइत
ह हम सोचै छी जे प्र प्रत्येक गाममे खेल मैदान होए जाय
बहुत नीक विचार अछि। ऐसे गाँव के जो नह बहुत आगे जाइ।
सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो आयोजित होय। राहबाक चाहि। बीच बीचमे अछि
हँ एहिसँ लोक परम्परा से जुड़ल रहत छथि
ह् मैथिली भाषा आ संस्कृति केर संरक्षण आवश्यक अछि
बिलकुल बिलकुल अपन भाषा संरक्षित करब बहुत आवश्यक अछि अपन भाषा पर गौर करबाक चाही
अहा बच्चासभके मैथिली पढ़यबाक प्रयास होइ सभकेँ सिखावल जाइ अछि
घरे से शुरुआत करबै
सही बात अछि घरेसँ शुरुआत करल चाहैत छी
आ कह कि बहिन के विषय मे पढ़ाई करत छै
ओ विज्ञान विषय ल पढ़ाइ करैत छथि भविष्यमे डाक्टर बनबाक इच्छा छी
बहुत शुभकामना मेनहत करथू। तऽ अवश्य सफल हेता।
धन्यवाद अहाँक छोटा भायक लक्ष्य की अछि।
ओ इंजीनियरिंगमे कुरुचि रखैत अछि।
बहुत नीक बहुत नीक ई तऽ बहुत नीक बात अछि।
शिक्षा क्षेत्रमे अवसर बहुत अछि बस लगन चाही।
सही सही कहलु सही।
स्वास्थ्य विषयमे लोकनिकेँ सेहो जागरूक रहबाक आवश्यक अछि।
हँ नियमित व्यायाम आ संन्तुलित भोजन जरूरी अछि।
बहुत लोक बीमारी भेलापर चिकित्सा लग जाइत छथि। आ रोकथामपर ध्यान कम दैत छथिन।
ई आदत बदलबाक आवश्यकता अछि।
स्वच्छता सेहो महत्वपूर्ण अछि।
गाम स्वच्छ रहत तो बीमारी कम होतै।
विद्यालयमे एहि विषय पर विशेष कार्यक्रम होइत अछि। बेहतर अछि।
बिलकुल पर्यावरण संरक्षण पर अहाँके विचार का छी?
वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक अछि। ताकि पर्यावरणके लिए एकदम
गर्मी गर्मी गर्मी वर्ष दर वर्ष बढ़त जा रहल अछि।
हँ ई तऽ ठीक विषय छी।
जल संरक्षण सेहो जरूरी अछि।
पोखरिया जल स्रोतक संरक्षण होय
एकदम सही एकदम सही
आइ काल सामाजिक मीडिया के प्रभाव बहुत बढ़ गेल अछि
उपयोग सही ढ्ंग से होइ तऽ लाभकारी अछि, नहि तऽ बहुत हानिकारक खोजी
मुदा समयक बर्बादी सेहो होइत अछि।
सन्तुलन आवश्यक अछि।
समाचारक सत्यताक जाँचल सेहो जरूरी अछि।
बिलकुल बिलकुल अफवाह बहुत तेजी से फैलत अछि।
समाजमे एकता बनल रहबाक चाही।
परस्पर सहयोगसँ गामक विकास सम्भव छी।
यदि सब मिली काज करै तऽ बहुत परिवर्तन आ सकैत अछि। एक
हँ युवा आ बुजुर्ग दुनू के अनुभव महत्वपूर्ण छी।
आगामी वर्ष गामेमे की सुधार देखबाक इच्छा छी।
बे अच्छा स्वरोजगार अवसर
हमर सेहो एहिपर जोर अछि
महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देबेके आवश्यकता अछि
बिलकुल शिक्षित महिला